सोहागवती, पुत्रवती, धनवती रहू, खुश रहू, बढ़िआँ रहू, ठीक छी बौआ?
हँ ठीक छै, अहाँ ठीक छी?
हँ हमहूँ ठीक छी, बढ़िआँ छी। तबियत ये बढ़िया, किछो नहि करै छी एखन ओ छलखिन एकटा काज अनने छलखिन हें तऽ वैह काजे करै छलहुँ हें। आब खाना पीना के व्यवस्था करब, हां तीन चारिटा लोक अयल छलखिन हेँ हुनकर जे काम छनि, तऽ से हँ तऽ सएह करै छलहुँ हेँ, आब खाना पीना बनायब
आइ तऽ अहाँके बौआके तऽ बर्डे हैत।
हँ बौआ छै तऽ बौआ के बडडे लेकिन बौआ हमरा लग छथि छथिन ने ने ओ छथिन बड़ी माँ आ बड़ी पप्पा लग। तऽ ओते आब की करे छथि, वएह शायद मीट तीट बनेलथि हे मतलब छागर के मौस आनि कऽ बनेलथि हेँ ओसभ आ खाइत छथि तऽ हँ आ बच्चा रहै छै तखने नीक लगै छै बर्थडे मनबय मे। तब छै छै हँ आ हँ हम छियैहो नै बौआ ने, हम गाँवमे छियै तऽ हमर तऽ छथिन न नहिसभ तऽ छथिन ओतऽ लेकिन की करबै आब जखन केओ छियैहे नहि तऽ की भोज भात करबै ताहि दुआरे नहि आब अगिला बेर से देखही। हँ तऽ इहो कहलखिन हे जे कथि कहै छै की बनेब तऽ हम कहलियै की खेब सेह बनतै तऽ कहलखिन कि जे छोड़ू की बनैब से आब गाँमे कहै पूरा सीजन बीत गेल आ आम चूड़ा नहि खेलौ कहियो
हँ
बुझलियै हँ तऽ उहे आम चूड़ा दही कहलखिन है ल आनब तऽ वेह आम चूड़ा दही हमर मझिला भैंसुर छथिन से कहलखिन वैहे खा लिअ खाली सब्जी बना लिहे तऽ ओहे हँ तऽ ओहे बनतै वैहे खेबै हमसब बुझलियै
त वेह तऽ नीके अइछ आमके सीजन अई तऽ
हँ नहि कहलखिन हे नहि कहियौ से एना आम खेलौ हे कैऽ दिन लेकिन एकटा चूड़ा दही आम होइ छै ने सीजन के से कहलखिन जे नहि खेलौ हे कहियो तऽ वैहे खा लेब जखन कियो छैहे नहि तऽ कि बनैब सुनेब तऽ ओहे खा लेब मैझ ह हमरा मझिला भइसुर जे कहै छथिन तऽ ओहिमे रहै छनि छोट, छोट भैऽ के रहै छ छनि हँ हुनका नीक लगै छनि ई सब
हँ तऽ नीक लगै छनि तैय दुआरे
हँ तऽ ओहे कहलखिन हे तऽ कहलखिन ठीक छै तऽ वैह सब्जी दऽ गेलखिन हे हँ किछ घरमे छलै बैइगन छलै घरमे परोड़ कटहर कदीमा दऽ गेलखिन हे
ओहिके तरकारी बनेबै
ओहिके तरकारी बनेबै कनिकाल कहलियै ई काज कऽ लैय छी। तैय के बाद बनेबै छते पर छी लेकिन छतो पर आब अन्हार भऽ गेलै
तऽ की करबै गाम घरमे तऽ आर जल्दी अन्हार भऽ जाय छै
हँ हँ बड्ड अन्हार भऽ जाए छी कोहय तच नै छलौ हँ तऽ गामेसँ गामे माँओ हँ ठीक छै पहिलेसँ ठीक छैय तऽ फोन केने छलियैन तऽ परसू केने रहियै ने फ फोन मोन खराब रहनि बेसी तऽ तऽ हमर हम आ हमर हँ तऽ बहुत मोन खराप रहनि तऽ हम आ हमर साउस दुनू गोटा एकेगाँवके छियनि हमर साउसो ओहे
गाम के दुनू आदमी छि। तखन तऽ अहाँके साउसे करेने हेती अपने पसन्दसँ
करैने छथिन देखने छलखिन कहियो तऽ हमर ननिया साउस कहलखिन कि हमरा अंगना अबै जाइ छलखिन हे हँ तऽ ओ कहलखिन कि जे कनिआँ बड़ नीक छै बड़ बढ़िआँ छैय तऽ बिआह दान करेलखिन वैहे हँ तऽ वेहे बियाह के बाद हमर साउसु देखलखिन हमरा तऽ देखलखिन हम पिड़सियाम छलियै
भऽ गेलैन मोन
तऽ हमर माँ कहलखिन कि जे की करथिन पुतोहु तऽ कारिये भेलनि तऽ कहल खिन की जे की हेते बेबी साबुन लग लगाब लै देबनि गोर भऽ जेथिन ओतऽ जतेक लेडीस बइस हँ हँ जतेक लेडीस सब रहैत सब मारलथि ठहक्का जे समधिन ओत तऽ बेबी साबुन बच्चा लगबै छै तऽ नै नै हमर पुतहुओ गोर भऽ जेतै ओहे साबुन देबैन। तऽ ओहेमे सभ हँसी मजाक केलैथ, तऽ परसू रही फोन तऽ हुनके बरका भे जे छथिन न, सो हूणों बेटा सर किछ कहाँ झगड़ा कऽ लेलखिन ओ, पचास रुपैइया लेल दोकान - तोकान खोलने छथिन।
ओ बड़का अहाँके ममियाआ ससुर।
हँ, ममिआ ससुर जे हेथिन से दोकान खोलने छथिन राशन पानी के तऽ ओयमे छोटका बेटा सेहो रहै छेन, तऽ पचास रुपयाके हिस् पचास रू हँ जेटका बेटा तऽ दारू पिबै छैन बड्ड, छोटका बेटा ठीक छैन। तऽ दुनू अपन दूघोटा मिल क काज करै छैत। ओहो में पचास रुपआ हिसाब में गड़बड़ा छैन। ओ बड़का मह, बड़का मामा छथिन कनि तमशाह ओ की केलखिन ल दुनू बाप बेटा मे भऽ गेलैन झगड़ा बढ़िआँ सँ। ओ की केलैथ, सबटा झोरा - झपटा में कपड़ा धऽ लेलैथ आ ओ घर से नि कैल गेला।
के ममिया ससुर, कि ओ बच्चा हुनकर?
ममिया ससुर जे छथिन हमर से। चैल गेलखिन हँ चैल गेलखिन ओ जे सबके कैह कऽ चौक पर कहलखिन जे हमरा सब मैर क बेटा पुतौह सब भगा देलके, ओ दू गोटा, तीन गोटा टा पकड़बो केलकैन, ओ नै किनको स सम्हरल खीन चैल गेलखिन। आब ओ हम ब तियाइते रहीये अपन माँसँ तऽ ओ एलखिन जे अहाँ पुछियौन हुनका जे कथि कहै छै हुनका घर पर गेलखिन हे, हम कहलियै नै हमरा घर पर तऽ नै एलखिन हे ओ।
बूझियौ।
तहन तकैय जाय गेलखिन। फेर आय फोन केने छेलीयेन, आय फोन केने छलियेन हेँ तऽ ह भेट गेलखिन। ध्यान लागल छले तऽ आइ फेर माँकेँ फोन केलाउ। तऽ माँ कहलखिन कि पुछलियेन तऽ कहलखिन हँ बौआ एलखिन बनारस गेल छलखिन हेँ।
बुझियौ बनारस चैल गेल छलखिन हे।
बनारस चैल गेल छलखिनहेँ, तीन - चैर दिन पर एलखिनहेँ। माँ सैह कहै छलखिनहेँ जे बौआ पचास रुपया ले लड़ाई केलखिनहे आ एखन पाँच हजार रुप रुपैआ खर्चा कऽ कऽ एलखिन। हम कहलिए नीक बात छै भऽ सकैये
बनारस स तऽ घुइर कऽ चैल एला ने, भगवाने छथिन बनारस में ने।
हमहुँ सेह कहलियेन हे माँ के, जे माँ ओतऽ जे छथिन गेलखिन हे से नीके केलखिन कियेकी अखन अथीके समय छेले, मतलब मले मास बितले छले तऽ अपन
तै दुआरे।
मे नेहे वला छै न।
ह बड्ड नीक छै, अहाँ के ओत काशी विश्वनाथ ओहीठाम छथिन ने।
ह त ओतै सन
काशी विश्वनाथ ओहिठाम महादेव सब बड छथिन ओत अहाँ के बनारस में बड देवता पितर।
हमर छोटको नन्दोइस जाइत रहै छथिन। तऽ ओहीठनी।
ह बनारस में बड्ड सुन्दर छै।
कहलिये माँ के ओ सब ने बुझेय छै, ओ सब गांव घर में रहै छै, त हमसब त गौवो घर में रहे छी बाहरो अबे से त बुझेय छिये ओ सब नै बुझै छै, ओते त बुझेलीये त कह
आम के आ बाहर के टा बड्ड छै गाम बुझियौ जे दस बीस रुपैआ के एखनो बड्ड मोल छै। गाम में यदि बिवाह हयत एखने जेना हमरा दियाऔर के। क बियाह भेलनि हे तऽ कते गोर लगाय दै छलनि हे। अहाँ अपने पितियौत दियौर हमरा छोटका ससुर के बेटा के आ से हुनका कत कते गोर लगाइ देलकनि हे सब केओ एकैस रुपैआ केओ एगारह रुपैआ किओ अहाँके पाँच रुपैआ। एखनो गाम मे बड महत ओहिसँ पाइ के दस बीस।
फिर अहाँ सासुर में अहा सासुर में खासक सबटा पहिले बाला।
सभटा पहिले जमाना जहिना अहाँ के पुरना जमाना। छलै तहिना एतऽ एखनोहु हमरा एतऽ छे।
तहने निरोग रहैत हेता सभ कीयो बीमार नहि पड़ैत हेता किइए की। की जे ज्ञा ने।
कियो कियो बाहर के कियो नइ आँह के आँह के खै वला बाहर के समान सब अपने आँह क तऽ। ततेक हँ ततेक उपजा बाड़ी करै जाइ छथिन गृरहस्थ सभ छथिन ने। तऽ अहाँ के बुझले गृहस्थ आदमी तऽ मारि धुइस के केलक आ मारि धुइस स कलेक त से छइन त सब ओत आँह के चीज के नहि रहै छै अहाँ के दूध दही गाए छै तऽ गाय के दूध होइ छै। वहे दूनू द दूनू दूध दूनू दूध गाइयो दूध आ अहाँके महीषो के दूध। तऽ गाय के दूध हमरा साासु ससुर सभके नहि पसन्द। ओहिमेका चायो नहि पीता आ धिय पुता गाय। के दूध पीलक आ एम्हर जतेक अपन अछि न नहि पीबे छै छथि आ सा सब य महषके ससुरो मही। महसे के दूध त ओ सब महींषे के दूध एक रति डोलो अखड़ के ने देबे पर। छथिन लोहियामे दूध औटबै तऽ।
लेकिन जहन मजबूरी रहै छै तखन तऽ करहे पड़ै छै पीबहे पड़ै छै लेकिन
बुझलियै तऽ सएह छै हमरा सभ के ओतय बड्ड छै।
हँ तऽ तें ने अहाँ कहै छिय ताहि हिसाब से तऽ बुझाया जे निरोग आदमीसभ ओतऽ कहै छै महीष। रहै अछि दूध दही के य आब लोक के तऽ दूध
अत सब टा एखनो छै एखनो बुझियौ जे हमरा सबके नहि। जनो हरसँ एखनो जोति जोताइ छै खेत तेत जोताइ छै बुझलियै आ जोते जे छै से जने ज अखनो हरा हरबा जे छै से एक दूटा बरद रखने छथिन आ एकटा हरबा। रहैया तऽ जे रहैया अहाँके इम्हर एम्हर जेना कनि मनी पानि भेल। तऽ ओहिसभ अहाँके कनियो सब भऽ जाइया।
नहि य जन बन तऽ खाना खा छै।
हँ तऽ अपने सभ चारि दियाद नहि छियै मिल जुलि कऽ बनबै छियै।
जलखइ अलग बने।
दूध यादनी यदि। दू दियादिनी चूल्हा लगमे रहलहुँ तऽ दू दियादिनी बाहरके काज केलहुँ। से होइ छैय नई एक आदमी उं अहाँ के जने रहैय छैय तऽ पाँच। पाँच किलो आटा के अहाँ के रोटी बनैय छैय।
तऽ एतेक मे तऽ बौआ अहाँ के मतलब एकटा परमानेंटे रहैत हैत जौन बोन सब जहन। एतेक माल जाल यै।
जन तर मे बझयौ रोज के रहै छै आ ताहि के बाद मे रोपैन। हँ रोपैन सब होइ छै तऽ जनो सब बेसी काल कहत। जे गिरहतनी भाते दाइल तरकारी बना देबे एकटा हम सब भाते दाइल तरकारी। खा लु तऽ कहै छथिन कोनो नै बना दियौ नै रोटी नै रोटी। की नै खाइ छै कहै छै भात दाइल तरकारी हम सब खेत से आयब हमरा सबके गरम। गरम भात दाइल तरकारी दऽ दे।
ह तऽ जे जोन बोन कहे छैय आब तऽ बौआ जोन बोन दुलारू भऽ गेल। से भेटैत नहि रहै छैय जल्दी।
केरा के पात बारिये मे केरा गाछ सब अइछ। तऽ ओहिमे सँ पात काइट कऽ अइन दैय छथिन आ सब आदमी बैस कऽ। सब खा लैय छैय खरिहान मे।
सेहो बना के खुआवऽ पड़ै छैय आब तऽ ततेक दुलारू भऽ गेल छैय हमरो मां वो कहैत रहैया
तैर दैय छियै तऽ खुश भऽ जाइत छैय तऽ कहबो करतै कोनो जरूरी किया छलैया जे पा। पड़ तड़लहु। तऽ कहैत छैय जे दाइल भात छुच्छे तरकारी दैत छी तऽ नहि नीक लगैया
माँ कहैत रहैया जे बौआ मतलब कथी कहतै की जे दााय एकटा तरुआ तर दितियै से ने। तऽ कहबै बौआ रहै छियै हम बीमार तऽ पापड़े चलै छौ पापड़े खो।
पापड़े छै जे पापड़े तैर देलहुँ नहि भेल तऽ कनि चरौरी तैर देलहुँ कनी चिप्से तैर देलहुँं तऽ ओहि सब स ने खुश भऽ जाइयै जन सब बुझलियै त आब हो लै जन सब पहिले मै। और रहैया हमरा सबके सभ सँ पहिनेे रोपनियो भऽ जाइ या।
हँ तऽ अहाँ सबके ई छैय न अहाँ सबके सब दिना रहैया। तऽ वएह दू टा चारि टा ताकि कऽ लऽ अनलक आ हमरा सब के से नहि छैय।
आ शिखर सब दऽ दैय छैय ने तऽ शिखर सब पर आरो जन सब मोन सँ काज करतऽ
खरद नशा पानी के चीज दऽ दियौ तऽ ओहि सब।
हँ तऽ शिखर कहत अपने जे खेत जैत तऽ पहिले। बिया उखैड़ कऽ राखत आ कहत कि शिखर पहिने मङ्गा दियौ मालिक। बुझलिय तऽ शि। शिखर मँगा कऽ जे दैय छथिन तहन अहाँ के ओ बुझियौ जोन सब बढ़ियां जेना।
हमर बाबू नीक रहैय छलखिन तऽ हमर बाबू अपने बिया उ।
तैइ न कहैय नै छैय जे अपन पूत लाते। आ परक पूत भाते तऽ बाहर के वला के जत। जते करबै तते खुश रहत अपना धिया पुता के। कनी काल नहियो करबैय तैयो खुश रहत।
त छैय।
बुइझ जैत धिया पुता के बुझा दियौ तऽ बुइझ जैत तऽ से छैय। तऽ सभ रहैय छैय हमरा सब के एहि सँ कियो बाहरो नहि गेल छथिन सभ गामे मे रहैय छथिन एके आदमी गेल छथिन नै तऽ बाकी सब एहिठाम रहैय छैय।
अच्छा गरम
अच्छा ई लाइटो तते जाय से पूछू नई लाइटो बड जाइया
गर्मी यै बड
ताहिमे हमरो ओ मझली बेटी आयल अइछ ओकरा छोट बच्चा छै। तऽ ओहो हरदम रहैत छै, एम्हरसँ इम्हर -इम्हरसँ करैत छै।
तऽ गरमीमे
बड परेशान तेमेै थाल खीच जे अङ्गना मे छै, से अहाँके दौड़ दौर कऽ, भागत
भागै छै आब तऽ देखैत छियै, आबक बच्चासभ थाल मइट बुझितो नइ छै, गाँवमे छथिन तै दुआरे नै छियै, अहाँ
ऐ थाल मेट जे गीजे लागत से पूछू नई
हाँ तऽओइ पर अहाँ छियै तै दुआरे नै ताबक धियिया पुता ओ सब बुझय छै, कतेक थाल मेट धान चाउर चिन्तो नै छै, दाबक
नोय -नोय आब से नय हमरासके अइछ बेटीके ओ अबैए नातिन नेत नातिन सभ आ बुझयौ कलम गाछ